नमस्कार सब ठीक छइ ने
सब ठिक छै
बिल्कुल बिलकुल आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पुनर्जागरण अर्थात रेनिसन्स उपर चर्चा करब चाहै छी
कहली हम र अर्थ पुनर्जागरण बारे मे पढ़ि रहल छलु आब बुझलक जे यूरोप इतिहास एक महत्वपूर्ण कालखंड मानल जाय
बिल्कूल पुनर्जागरण अर्थ होइत अछि पुनर्जन्म इहय न जागरण आओर ई ज्ञान कला वैज्ञानिक के क्षेत्रमें नव सूचक शुरुआत छल
सच कहूं तो मध्य्यकालक बाद यूरोप में विचारधारा में पेक परिवर्तन देखबा लेल भेटल
हँ लोक सब धीरे धीरे परम्परागत सोच से बाहर आबी तर्क विज्ञान आ मानव क्षमता पर विश्वास करऽ लागल
हमरा लगैत अछि जे पुनर्जागरण शुरुआत मुख्य रूपसँ इटली से भेल छय
बिल्कुल विशेष रूपसँ फ्लोरेंस पुनर्जागरण प्रमुख केन्द्र मानल जाइत अछि
कहलि हम पढ़लू जे एहि काल मे कला क्षेत्र में अद्भुत विकास भेल
हँ कलाकार सब अधिक यथावर्धी चित्र मूर्ति आ वास्तुकला निर्माण कर लागल
सच कहू तो लियोनार्डो आ बीलिंचीक के नाम पुनर्जागरण चर्चा में बहुत सुनबा लेल बैठे छय
बिल्कुल ओ केवल चित्र बल्कि वैज्ञानिक अभियन्ता आ आविष्कारक सेहो छलाह
हमरा लगैत अछि जे नीचेल्डियो सेहो एहि युगक महान कलाकार सभमेसँ एक छलाह
हँ हुनकर मूर्ति आ चित्रकला आजुक आजुओ दुनिआ भरिमे प्रसि प्रशंसित अछि
कलियम पलू जे पुनर्जागरण कारण साहित्य क्षेत्रमें सेहो पेघ बदलाव आयल
बिलकुल लेखक सब मानव जीवन भावना आ समाजक विषय पर में नव दृष्टिकोण से लिखल लागल
सच कहु तऽ पुनर्जागरणक प्रभाव विज्ञान पर सेहो पड़ल
हँ वैज्ञानिक सब प्राकृतिक आ ब्रह्मण्डक अध्ययन तर्क आ निरीक्षक आधार पर करियर लागल
हमरा लगैत अछि जे पुनर्जागरण आधुनिक विज्ञानक आधार तैयार कयने छल
बिलकुल एहि युग में वैज्ञानिक सोचक विकास भविष्य विज्ञान क्रांति मार्ग प्रस्त तऽ एखने छल
कली हम देखलियौ जे शिक्षा क्षेत्र में सेहो नव विचारधारा विकसित भेल
हँ लोक सब इतिहास दर्शन गणित आ विज्ञानक अध्ययनपर अधिक ध्यान दय लागल
सच कहू तऽ पुनर्जागरण मनुष्य्क क्षमता पर विश्वास बढ़ाबे जे महत्वपूर्ण भूमिका निभावे छल
बिलकुल एहि युग विचारधारा कहैत छल जे मनुष्य अप अपन बुद्धि आओ परिश्रम में से बहुत किछ प्राप्त सकैत छथि
हमरा विश्वास छी जे पुनर्जागरण आधुनिक दुनिया निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देलक
हँ एकर प्रभाव कला विज्ञान शिक्षा राजनीति आ समाज सभ पर दीर्घकाल धरि देखबा लेल भेटैत अछि
हं सही कहलियै रहने अथ पुनर्जागरण केवल एक ऐतिहासिक कलखंड नइ बल्कि ज्ञान विज्ञान कला मानवतावाद स्वतंत्र चिन्ता आ नव विचारक एहन जागरण छल जाे आधुनिक विश्वक आधार पर मजबूत भेल आ मानव सभ्यताक विकासक दिशा बदलि गेल
काल्हि हम पुनर्जागरण बारे में औरा पढ़लु बुझलु जे ई केवल कला तक सीमित नहि छल बल्कि पूरा समाज सोच बदलि देने छल
बिल्कुल पुनर्जागरण कारण लोक सब परम्परागत मान्यता सबक अधिक अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से सोचबाक प्रयास करे लागल
सच कहू तऽ एहि कालमें मानववाद अर्थात ह्यमनम्स के विचारधारा बहुत लोकप्रिय भेल
हँ मानवताबाद मनुष्यक क्षमता ज्ञान आ सम्मान पर विशेष जोर देैत छल
अचा
हेलो
हँ हुनकर मूर्ति आ चित्रकला आ आजो दुनिया भर में प्रशंसित अछि
हं हं सच कहू तो पहिने ज्ञान केवल सीमित लोक धरि उपलब्ध छल मुदा मुद्रक यन्त्रणक कारण आम लोक सेहो पुस्तक पढ़ि कऽ शिक्षा प्राप्त कय लागल
बिल्कुल एहि युग विचारधारा कहैत छल जे मनुष्य अपन बुद्धि आ परिश्रम से बहुत किछु प्राप्त सकैत अछि हमरा लगैत अछि जे पुनर पुनर्जागरण कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण मजबूत भेल
आ ज्ञान के शक्ति बनल जाय लागल आ अधिक लोक शिक्षा प्राप्त करबाक प्रयास करे लागल
काल्हि हम पढ़लहु जे खगोल विज्ञान में सेहो महत्वपूर्ण परिवर्तन आयल
हँ ये तो बहुत बे विचारे छय
हमरा लागैत अछि छी जे पुनर्जागरण कारण कला अधिक यथावादी बनन
हँ बिलकुल बिलकुल सही कहलिये इतिहासकार सब घटनाक विश्लेषण अधिक ता र्कीक आ प्रमाण आधारित ढंग से करय लागल
हमरा विश्वास अछि जे पुनर्जागरण मानव इतिहासक सबसे प्रभावशाली कालखण्डमे सँ एक अछि
ह कियाकि एहि युगमे ज्ञान तर्क विज्ञान आ मानव क्षमता पर नव विश्वाश उत्पन्न भैल
सही कहलिए निशष अर्थात पुनर्जागरण केवल कला आ साहित्यक पुनर्जन्म नहि छल बल्कि शिक्षा विज्ञान रणनीति मत मतदावाद स्तर शक्ति आ स्वतन्त्र चिन्तन एहन जागरन छल जहि से आधुनिकी दुनिआक विकास मजबूत नीब तैयार भेल
हँ कलहि हम सोचे छलहुँ जे पुनजगरण प्रभाव केवल यूरोप धरी सीमित नहि रहल बल्कि एकर प्रभाव धीरे धीरे दुनिया अन्य क्षेत्र स्थापन सेहो पङल
बिलकुल पुनर्जागरण कारण विकसित वैज्ञानिक आ बौद्धिक विचारधाराक बाद मे वैपसिकी विभिन्न देश सब मे फैलल
सच कहू त पुनर्जागरण समय लोक सब ज्ञान प्राप्त करबाक लेल बहुत उत्सुक भए गेल छेल
हँ ओ समय जिज्ञासा खोज आ नओ विचार सहकार करबाक युग मानल जाइत अछि
हमरा लगे अछी जे पुनःजागरण एक प्रमुख विशेषता ई छल जे लोक सब पुरान ज्ञानक पूर्ण अध्ययन करय लागल
बिलकुल विशेष रूप सँ प्राचीन यूनानी आ रोमन सभ्यता एक साहित्य दर्शक आ वैज्ञानिक पूर्ण खोज कयल गेल
कलिय हम पढ़ि लियौ जे पुनर्जागरण कारण इतिहास लेखन मे सेहो परिवर्तन आयल ह
ई इतिहासकार सभ घटना विश्लेषण अधिक तर्क प्रमाण आधारित ढङ्ंगसँ करय लागल
सच कहु तऽ पुनः जागरण मनुष्यक आत्मविश्वास बढ़ाबे में बहुत कायम है
अे बिलकुल लोकसभ विश्वास करय लागल जे ज्ञान आ परिश्रम से जीवन बेहतर बनाओल जा सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे एहि कालमे कलाकार सब केवल धार्मिक विषय पर नही रहल ह
हँ ओ मानव जीवन प्राकृतिक समाज आ दैनिक अनुभव सब पर सेहो कलाकृति निर्माण करय लागल
कहलिए ने देख लियौ जे पुनः जागरण समय खोज यात्रा सब सेहो बढ़ल
बिलकुल नओ भूभाग समुद्री मार्ग आ व्यापारिक अवसरक खोज लेलऽ बहुत अभियान चलाओल गेल
तच कहू त पुन जगरण आ खोज युवक एक दूसराक जुड़ल प्रतीत होइत अछि
ह नव ज्ञान प्राप्त करबाक इच्छा के कारण लोकसभब दुनिआँके बेहतर ढ़ंगस बुझबाक के प्रयास करऽ लागल
हमरा लगैत अछि जे पुनर्जागरण के कारण समाजमे बौद्धिक शिक्षा बढ़ल
बिल्कूल विद्वान लेखक आ वैज्ञानिक सभ विभिन्न विषय पर खुला विचार विमर्श करऽ लागल।
कलिये पढ़लियो जे एहि युगक विचार धारा आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य सबक विकास से ओ सहायक बनल।
ह स्वतंत्र स्वतंत्र विचार व्यक्तित्व महत्व आ शिक्षा पर जोर बाधक राजनीतिक परिवर्तन सभके आधार बनल
सच कहू तऽ पुनर्जागरण केवल अतिक विषय नहि बल्कि वर्तमान के बुझबाक लेलऽ सेहो महत्वपूर्ण छै
बिल्कूल आधुनिक आधुनिक विज्ञान शिक्षा आ सामाजिक सोचक जड़ बहुत हद तक पुनर्जागरण। मे देखल जा सकैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे पुनर्जागरण अध्ययनमे हम नवाचार आ स्वतंत्र चिन्तन महत्व। तऽ बुझि सकैत छीयै
ह, ई सिखबे तऽ अछि जे जिज्ञासा तर्क अ ज्ञानक खोज मानव प्रगति प्रमुख शक्ति अछि।
बिल्कूल सही कहलियऐ पुनर्जागरण मानव इतिहासक एहन महान बौद्धिक जागरण छल जाहि से कला विज्ञान। शिक्षा साहित्य, खोज भारताद्वतंत्र विचार, आधुनिक, सभ्यतााक विकास मार्ग प्रशस्त भेल आ दुनिया एक नव युगमे प्रवेश कयलक
काल्हि हम पुनर्जागरण विषय पर एक रोचक बात पढ़लहुँ जे एहि युगमे मनुष्य अपन बौद्धिक शक्ति पर पहिने अधिक, विश्वास, करय लागल छेले
बिल्कूल पुनर्जागरण एक प्रमुख विशेषता ई छल जे लोकसभ ज्ञान प्राप्त करबाक। के लेल स्वयं सोचबाक आ खोज करबाक प्रयास करे लागल। ह।
सच कहु तो एहि युग से पहिने बहुत रास लोक परम्परागत। चार बीमा से बन्धन छल।
हँ पुन पुनर्जागरण बात स्वतंत्र चिन्ता आ जिज्ञासा के प्रोत्साह भेटत लागल।
हमरा लगत अछि जे कला क्षेत्र पुनर्जागरण प्रभाव सबस स्पष्ट। रूपसँ देखल जा सकैत अछि
बिल्कूल कलाकार सभ चित्रकला मे गहराई प्रकाश छाया आ मानव भावना यथ चित्रण करय लागल।
खाली हम पढ़लहुँ जे एहि युग। युगक कलाकार सभ वैज्ञान मे सेहो रुचि रखैत छलाे
ह बहुत कलााक मानव सरी प्राकृतिक गणितक के अध्ययन। कई कई अपन कला के अधिक यथार्थवादी बनबैत छलाह।
सच कहू त पुनर्जागरण कला आ वैज्ञानिकी बीचक दूरी के बहुत कम देने छल
बिलकुल एहि युग में रचनात्मकता आ वैज्ञानिक को एक दूसरक पुरान पूरक मानल जाय लागल
हँ ज्ञानक ज्ञानके शक्ति मानल जाय लागल आ अधिक लोक शिक्षा प्राप्त करबाक प्रयास करय लागल
काल्हि हम देखलियौ जे पुनर्जागरण समय पुस्तक सभक संख्या तेजीसँ बढ़ल
बिलकुल मुद्रण यात्रण कारण पुस्तक सस्ती आ अधिक सुभल गेल
सच कहहु त ज्ञान प्रसारक गति एहि युगमे अभूतपूर्व छैल
हँ लोक सब नव विचार आ नव जानकारी जल्दी जल्दी साझा करे लागल